हेलो
हँ हेलो
हँ बेटीके बिआहमे जे खोइछ देल जाइ छै
हँ
आ सबसे पहिले बेर बेटी के तऽ बियाह के बाद जे दरगमन होइ छै तखने ने खोइच पड़ै अच्छा
हँ हँ
हँ तऽ ओहिमे की सब देल जाइत छै
बेटीके कहै छै जे लोक खोँइछ धानके दै छै धान हँ धान दुइब आ हल्दी के गाँठवला हल्दीके गेठरीवला पाँचगो तखन जाय कऽ ओहिमे पैसा देलक रुपैआ सोना के किछु देलक नाक म जकरा जे रहल से देलक है देल जाइ छै तऽ ओ खोइछ जे लए कऽ जाइ छै बेटी सासुर तऽ ओ खोंइछ होइ छै ओमे जे रहै छै खोंछ मे रुपैआ पैसा कि सोना चाँदी जे रहैत छै करै छै ननैद लय छै
ओ कनि धनियो जीर सब दऽ दै छै
हँ धनिओ जीर ह ओही मे दऽ दै छै
आ धानके रङ्गि दै छै
धान हँ रंगल धान के लाल रंगसँ धान के रंगि देलक से हँ।
तऽ ओ खोइछ अपन पहिल बेर सभ स पहिल बेर जखन बेटी दुर्रङ्गमनबऽ कऽ जाइ छैय। हँ तखने दै छैय।
हँ तखने दै छैय तऽ ओ होइ छैय मूँह देखाइ सभ होइ छैय कनिआँके। तखन फेर ननैदे ओ खोँछिकऽ खोलैत छैय।
हँ
हँ आ ओहिमे जे रुपैआ पैसा रहै छैय सोना चाँदी जे रहै छैय से ननदिक होइ छैय।
हँ आ ओत जे विध होय छैय तऽ नवका कोठी मे चाउर देल रहय छैय ओहि किछु गहना या पैसा देल रहल तऽ
हँ नबका माटीके कोठी बनालि रहे छैय माछ वाला फूल वाला जक रा जेहन बनाबय आयल से बनायल रहल रङ्गल रहल बढ़िआँसँ। आ ओहिमे चावर रहै छैय स
हँ
ओ कोठीमे हँ चाउर रहै छैय आ ओहिमे रुपैआ पैसा चाँदीके सिक्का से देल रहल हँ आ कोठीक ओ पूरा बन्द कयने रहैत छैय आ तहन एके हाथसँ ओ कनिआँ कोठीक ढक्कन के खोले छैय आ तखन ओमेंसे एक बेर में रुपया पैसा जे रहे छैय से निकालै के रहै छैय छैय हँ।
हँ हँ आ अथियो रहै छैय बन्द ने एहिबातक
एहिबात रहै छैय तऽ ओहोमे हां ई जे गुना मुना होइ छैय से बना के ओहिमे पूरा भरल रहै छैय देल रहै छैय। आ ओय सरबासँ ओकरा झाँपिकऽ बन्द कए दै छैय पूरा आटासँ। पूरा हम बन्द कए दै छियै आ तखन कहै छैय एके हाथसँ कनिआँकेँ खोलय लए। तखन का ओहिमे जे रहै छैय गुना मुना ओ जे गोल गोल जकाँ बनायल रहै छैय। तऽ से कनिआँके खोंइछ मे दै छियै।
ओ क
पांच बेर आ उ कहै छैय कनियेके खाय ले ओ दोसर ने केव खेतय। कहै छैय अहिबातके फल भेलै ओ कनिए खाइत छैय।
हँ आ कनिय दै छैय। हे
कनिया दै छैय हँ एम्हर जे आओर रहै छैय एमहर पाँच गो के दलक सोग दलक ननैद। के साउसुके दियादीनीके सभकेँ देलक पाँच बेरके। गुड़ रहै छैय गुड़ आबै छैय लड़कीके नैहरेसँ। हँ फुलही थारी में गुड़ आबे छैय जेकरा फुली रहल त फुलियो देलक नहि रहल तऽ स्टीलोके थारीमे देलक। तऽ गुड़ देलक तऽ हा तऽ ओ गुड़ो सभके पाँच पाँच बेर कनिया हाँ हाथसँ सौस क ननैद क न कऽ सब के दिय आर के सब देलक कहै छैय की गुर दय छैय त मिखायल रहे छैय कनियो छै कनिया जेकरा दै छै दियादनी मे नै जेकरा उहो आदमी। कनियो के पाँच बेरके दै छै
ओ आ अथियो बनबैत छै ने माछ बनबै लए दैत छै
हँ माछो ओ होइ छै विध कहे छै शुभ के भेले विधि। माछो एके हाथसँ काटैके रहै छै
हँ
एके हाथसँ हँ माछ हँ कनिये काटै छै हँ कनिक विध कए लेलक हल्दी रहै छै गाठवला गेठरीवला ओहो सिलौठ लोढ़ी पर एके हाथसँ फोड़यके रहै छै कहै छै एके हाथसँ फोड़य लए हँ
हँ
नहि फोड़ै छै तऽ कहै छै एक बापके बेटी नहि छियै
हू हँ तहन फेरसँ मूँह देखै छै
सभ मूँह देखै छै तऽ ओहिमे देलक कनिआँकेँ रुपैआ पैसा। सोना चाँदी जकरा जे रहल से देलक हँ। गीत नाद होइ छै पौवरमे नीच नीचेमे ओछेण रहै छै। नहि नहेबो ने करै छै आ नीचे मे ओछेन रहै छै कहे छै चौकी पर ने सुते छै नीचे मे सुते छै हँ चार दिन तक नहेबो नहि करै छै हँ चार टा हँ उएह जे कनियाँ नैहर से आबै छै तऽ कहै छैएह आब छै खेलक एहिपर कोनो सूजनी जाजिम जे भेल से भ
आ फेर भोरमे लोक गाँंके लोगके हकार देने रहै छै से सब आयल रखै
आ उएह कनिआँके नैहरसँ जे आबै छै। पौती की रहै छै अ जक जे पर चुमौन जे पेटार त रहे डाला डाला पर जेना लड़का के माय ले साड़ी दै छै
हूँ
कनिआँके नैहरसँ ओएह जे कनिआँ जखन सासुर आबै छै उएह साड़ी पहिर क कनि लड़का के माय कनियाँ बरके चुमौन करै छै कहै छै उएह पीढ़ी दैत छै ओ डाला पर
हूँ हुँ
सब विध होइ छै।
हँ ओहिमे धाने ने डाल धाने दैत हेतै हु ह
कनियाँ जखन आबे छै तऽ गाड़ीसँ उतरे छै तऽ डाले मे लाल लाल डाला रहै छै चंगेरा तऽ ओहि मे ह उतारे छै चाहे कतबो दूर रहै गाड़ी अगर अधे रास्ता मे उतरतै तेस नहि मतलब छै लेकिन ओते से ओ डाले मे एतै
हूँ
दू गो डाला चारि गो डाला राखलक। आगू पाछू के के के ओहिमे बड़ कनिया गेल पैंर बे
हँ
फेर हकार देलक तऽ सब भोर में आयल खलत उह गुना उना जे रहै छै से कन के देखलक तऽ रुपैआ पैसा देलक आ लोकके उएह गुना मुना सबके देलक
हँ ओ बना कऽ राखने रहै छै
हँ हँ सासुरमे तऽ ओहो लोक चाउरके चाउरो कनि पिसा क दै छै तऽ कुरकुर सनके नीक होइ छै करगर हँ आ गहूंमके पिसा कऽ ओहिमे गुड़ दए कऽ सौँफ दए कऽ लोक बनबै छै नीक दुआरे छुच्छो आंटा के बनबे छै गहुम के आंटा के लेकिन उ लरम होइ छै आ कनि चाउर के दए देय छै पिसा के कनि कगर होइ छै नीक होइ छै दाँतवलाके लेल नीक होइ छै खाइमे
आ फेर चौठारी दिना भरपूरी होइत छै
चौठार दिन हा भरफोरी होइ छै त ओहि दिन कनिया जे उठे छै भोरे चारे बजे उठेलक ओहि दिन जे चटा जे ओप चादर तादर जे रहै छै से कनिये हटेलक आ कहलक क ओ घरके कनिये साफ करै छै एगो नूर ले के कोनो कपड़ा देलक माटि के रहल त माटि नीपलक नूर आ नहि जकर प्लास्टर भेल रहल तऽ पोछा लगेलक तऽ तहन कहलक कि जे आइ जे माँगतै ने से दै छै बड़ तऽ ओहि दिन गाछे छै बड़ किछु त ओ जखन पूरा पोछलक नीपलक तऽ किछु गाछलक जे किछु देबै तखने हम पूरा न निपब तऽ फेर किछु गछलक कोनो गहना तऽ ओहिहो दिन एगो फेर गहना होइ छै फेर ओ जे पालो होइ छै ओ पालोए पर बैस कऽ कनिआ ओ जे रहै छै घरमे राखल नहर भरल वला रहै छै पानि ओहि पालोहपर बैस कऽ बैसै छै कनिआँ तऽ पाँच आदमीसँ
नहाबै छै
पानि से ह नहाबै छी तखन फेर अपन कलोप पर नहायल फेर नया साड़ी चूड़ी सभ चीज पहिरलक सभ ची केलक सृंगार तखन फेर ओहो दिन जे घरके लोक रहै छै फेर ओहियहो दिन मुँह देखैत छै फेर ओहिहो दिन दै छै रुपैआ पैसा सभके गोर लागलक कनिआँ ओहि दिन फेर ओहि दिन पूजा भेल सत्यनारायण भगवानके
अ नीक दिन
नीक दिन रहे छै तऽ हँ कहे छै जे चूल्हो छुआ देय छै ओहि दिन न एक दिन मे तऽ तहन फेर कनिया खानो बना सकैया ओहि दिनसँ
पहिले बेर बनबै छै तऽ किछु मीठे चीज बनबै छै हँ हँ
हलुवा या खीर किछु बनेलक ओहि दिन तहन कनिया सबके देलक खाय लए त ओ ओहियोके खाय लए दै छै तऽ ओहिओोके दै छै फेर दान दै छ ने हँ पहिले पहिले बनााकऽ खुआबै छै
ह
ओहि दिन फेर पूजा पाठ हँ सत्यनारायण भगवानके पूजा पाठ होइ छैय।
हँ
तहन फेर ओहो दिन जकरा खुआयबेके होइ छैय तऽ खुएलक। भोज भात कयेलक माछके कयेलक हँ।
हँ
रहै छैय तऽ माछोकेँ करै छैय ओहि दिन भोज भात फेर। हँ भरि गांव खुएलक लोक।
आ आ पेटरीमे जे दै छैय जेना तरकारी सब ओतऽसँ देलक ओ ओहो सब चीज बटलो जाइ छैय ने फेर।
बाँटल जाइ छैय हँ जतेक दियाद बादमे लोक रहै छैय सभके अङंगने अङ्गनी जेनाहिते कोनो मिठाइ किछु बनै छैय कि नैहरसँ आबै छैय लड़कीके तऽ जेना एते बाँंटल जाय छैय सब चीज पूरी पकमान तेनाहिते ओ जे तरकारी तीमन आबय छैय। चनौरी दनौरी सब बनिके सब चीज ओनाहिते सब के बाँटल जाइ छैय कनिक। कनि जे सर कुटुम्ब आयल रहे छैय बियाह दुरांगमन में सर कुटुम् के कनि कनि देल जाइ छैय ओ सब तऽ वैह भेलै कोनो घरमे राखै लऽ थोड़े लोक के दै छैय बाँटे छैय तब ने कहते जे एते चीज एलै।
ह ह आ त जे आयल गेल रहै छैय तकरा कनिआँ अपने पेटी बक्सासँ
अपने पेटी बक्सासँ हँ ननैद रहै छैय दियादिनी रहै छैय सौस रहै छैय। तऽ अपना पेटी बक्सासँ लोक साड़ी दै छैय पहिरे ल। दै ल जाइ छियै तऽ रह श्रृंगार के समान रहै छैय तऽ छोट ननैद रहै छैय जैधी रहै छैय तऽ ओकरा लगबै लए दै छैय। पहेल दै छैय।
हूं
इहे सब होइ छैय।
हू फेर अपन जहिआ
फेर दिन भेल तऽ ह कहै छैय नीक दिनमेह घूर बहुर कए लेलक तऽ फेर लोक कहियो गेल आयल हँ दिक्कत नहि होइ छैय नहि तऽ उएह फेर पूस आयब जाय छैय भादव आब जाय छैय। त लोक नै जाय छैय ओनाहो त तहि दुआरे ह निक दिनमे एको दिन घूर बहुर कए लेलक त अपन फेर नीक दिन मे जहिया भेल तहिया
हँ आ बरसाइत जे होइ छैय बरसाइत मे तऽ बहुते पांच पांच टा बरसाइत पूजल जाइ छैय।
आ दुरागमन पाँचे दिन पर भए गेल सातो दिन पर भेल नओ दिन दिन पर एगारहो दिन पर आ नहि जेकरा भेल तऽ सालो भैर पर बहुत आदमी के नहि धारय छैय। तऽ साल भैर पर भेल तीन सालपर भेल लेकिन आब ककरा तीन साल सभ पर ककरो नहि होइत छैय।
नहि ओते दिन
लोग साल भैर भैर पर होइ छैय त सब तब संगे सबके बेसी चारि दिन पर होइ छैय त चार दिन पर होइ छैय तऽ ओना मे विधो नहि पूरा ठीकसँ भए पाबै छैय हँ। दनही होय छैय चतुर्थी होय छैय तऽ ओना मे अथी भए जाय छैय कम से कम नओ दिन पर एगारह दिन पर होइ छैय ने
हँ ह आ बरसाइत जे होइ छै तऽ बहुतके तऽ पाँच टा बरसाइत
हँ बहुतके पाँच गो पूजल जाइ छै जेना पहिलेमे होइ छै तेनाहिते पाच गो होइ छै पाचोमे तऽ बरसाइतोमे नैहरमे
एक दिन पहिले नहाइत खाइत हेतै ना
एक दिन पहिले नहााय खााय छै बरसाइतोमे बरसाइत दिन ओहोमे सभचीज सासुरसँ आबै छै सभ
हँ हँ बूट ओहोमे देल जाइ छै
बूट अथी लाबा भूजिक नाग नानिन ल हाथी बनाए कऽ रंग कऽ ढंग कऽ सभचीज गौरी बना कऽ गौरी बनै छथिन